हेलो
नमस्कार जी
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै ने
हँं सब ठीक छै अहाँ बताउ
हँ हमहुँ ठीक छी आज हम एकटा विषय पर बात करऽ चाहै छी
बिल्कुल
कलि एकटा बात बहुत सोचैत रहलहुँ आखिर जीवन मे गलतीक की महत्व होएत अछि
अहाँ बहुत सुन्दर विषय चुनलु हमर विचार से गलती जीवनक अन नहि बलकि नायका शिखक शुरुआत होइत अछि
सही क ले मुदा अधिकांश लोक गलती होइते निराश भय जाइत छथिन
हँ कियाकि बहुत लोको गलती के असफलता मानैत छथि जबकि वास्तव मे ओ सुधारक अवसर होयइत अछि
बिलकुल कली हम एक बच्चा के साइकिल चलाबैत देखलु ओ दू तीन बेर खसल मुदाऽ फेर उठि कर प्रयास करै लगल
ई तऽ जीवनक बहुत सुन्दर उदाहरण अछि जो ओ खसलक बाद प्रयास छोड़ दे तो शायद साइकिल चलाबब नही सीख पाबैत
बिल्कुल हमरा लगैत छै जे गलती करनाइ स्वाभाविक अछि मुदाऽ ओही गलतीसँ नहि सीखनाइ वास्तविक समस्या अछि छै
बिल्कुल एकी गलती बार बार दोहराबे बुद्धिमनी नही कहल जाय
कहली एक शिक्षक कहैत छलाह गलती करब दोष नही मुदा गलतीसँ सीख नहि लेब दोस्त अवश्य अछि
वाह ई बात तो जीवनक हर क्षेत्र में लागू होइत अछि
हँ पढ़ाइ व्यवसाय खेल अथवा नौकरी सब हँ अनुभव धीरे धीरे गलती से ही बनैत अछि
बिलकुल अनुभव बहुत पैघ भाग सफलता नहि बल्कि कठिन अनुभव भेटैत अछि
हमरा बचपन याद अछि पहिल बेर भाषण देबाक समय बहुत घबरा गेल छलहुँ
हेैत
किछु शब्द भोला गेल छलीह मुद्दा दोसर बेर तैयारी बेसी नीक कहलहु अ आत्मविश्वास सेह बढ़ल
ई देखबैत अछि जे गलती सुधारक प्रेरणा सेहो दैत अछि
हँ एकटा बात हमरा आरो बुझाइत अछि जे लोकसभक आलोचना से डराय लगल तऽ ओ किछु नया करबे नई करत
सही कहलियए आलोचना मे जो उचित बात हो तऽ ओकरा सुधारक अवसर मानबाक चाही
बिल्कुल कालहि एक चित्र मित्र कहि रहल छल जे पहिल व्यवसाय सफल नहि भेल
फेर की ओ प्रयास छोड़ि देलक
नहि ओ अपन पहिल अनुभव से सीखी के फेर नया योजना बनोलक
ई तो प्रशंसनीय बात अछि सफल लोक सेहो एहन ही करिछति
हँ हमरा लगैत अछि जे ढेर आ सिखबाक इच्छा रहत तो गलती सेहो उपयोगी बनि जायत
बिल्कुल जो मन खुलल रहत तो प्रत्येक अनुभव किछु ने किछु सीखा कर जायत
कल्हि हम सोचैैत छलू जे कतेको आविष्कार सेहो लगातार प्रयास आ गलतीक बाद सफल भेल अछि
हँ कोनो पैघ उपलब्धि एकहि प्रयासमे नहि भेटत
हँ एकटा बात आरो अछि गलती स्वीकार करबाक साहस सबके नहि होयत अछि
सही कहलियै मुदा जे व्यक्ति अपन गलती स्वीकार करेत अछि ओ जल्दी सुधारो करैत अछि
हँ कतेको लोक अपन गलती दोसर पर डालैत लगैत अछि
एहि कारणे ओ अपन विकासक अवसर स्वयं गवा दैत छथि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे नम्रता आ सिखबाक भावना दुनू एक दोसरसँ जुड़ल अछि
बिल्कुल नम्र व्यक्ति सहजता स्वीकार करैत अछि जे हमर ओहार सिखबाक आवश्यकता अछि
कहलियै एक बुजुर्ग कहै छलय जीवनमे साव पेघ विद्यालय अनुभव होइत अछि
वाह ई वक्य बहुत प्रेरणादायक अछि
हँ कियाकि किताब ज्ञान दैत अछि मुदा अनुभव समझ दैत अछि
सही बात अनुभवस भेटल सिक बहुत दिन धर यात्र रहैत अछि
हमरा लगैत अछि जे बच्चासभक केओ सेहो छोट छोट गलती करबाक अवसर देबाक चाही
अवश्य हर बातमे टाँटब फटकारबसँ ओ डेराय लगैत छथि ओ नयका चीज सिखबाक उत्सव कम भए जाइत अछि
सही केलियै समझाक के ओ सुधरनाई बेसी उपयोगी होयत अछि
बिल्कुल सकारात्मक मार्गदर्शनसँ आत्मविश्वास सेहो बढ़ैत अछि
एकटा बात आरो अछि जखन हम अपन पुरान गलती याद करी करैत छी तखन बुझाइत अछि छी जे ओहि कारणे आइ बेसी समझदर भय गेल अछि
हँ समय बितलक बात बहुत गलती मूल्यवान अनुभव बनि जाइत अछि
कहलिय हम एक प्रेरणादायक पंक्ति पढ़लहुँ गलती ओ शिक्षक अछि जे बिना फीस लेल जीवनक सभसँ पेघ पाठ पढ़ाबैत अछि
वाह ई तऽ बहुत गहरी बात अछि
हँ हमरा ई बात बहुत प्रेरित करैके
कियकि जखन सिखबाक दृष्टिकोण बनि जाय तखन असफलता सेहो उपजोगी लगैत जाइत लगैत अछि
बिल्कुल आखिरमे हमरा अबैध लगैत अछि जे गलतीसँ भागनाइ नहि बल्कि ओकरा बूझी के सुधरनाइ जरूरी अछि
एकदम सही जीवनमे आगे बढ़ि कर ओही लोकसभ होइत छथि जे प्रत्येक गलतीके अगिला सफलतााक तैयारी मानैत छथि
सही कैले जे मनुष्य अपन गलतीसँ सीखैत रहत त अनुभव आत्मविश्वास आ समझदारी स्वतः बढ़ैत जाइत
बिल्कुल जी गलती जीवनक कमजोरी नहि बल्कि सही दृष्टिकोण अपनोल जाय तऽ ओहिसँ व्यक्तित्व मजबूत बनैत अछि निर्णय बेहतर होइत अछि ओ सफलता धरि पहुँचबाक बाद आओर स्पष्ट होय जाइतइत अछि
बिल्कुल एकटा बात हमरा आरो लगैत अछि जे गलती डर बहुत लोक के नैयका काज शुरू करना से रोकि देते अछि
बिल्कुल जखन मनमे हर समय ई डर रहैत अछि जे जँ गलती भैल गेल तऽ लोक की कहत तखन व्यक्ति अपन क्षमता अनुसार प्रयासे नहि कर पाबैत अछि
सही कहैलियै हमरा लगैत अछि जे गलतीसँ ओ बेसी खतरनाक किछु अछि तो अछि प्रयास नहि करना
एकदम सही जो प्रयासे नहि करब तो सिखबाक अवसर कोना भेटत
बिल्कुल कैली एक युवकसँ भेट भेल ओ कहैत छल जे अंग्रेजी बोलबाक बहुत इच्छा अछि मुदा गलती होयबाक डरसँ बोलबे नही करैत अछि
ई समस्या बहुत सामान्य अछि मुदा भाषा सिखबाक सभसँ नीक उपाय अछि नियमित अभ्यास ओ निडर होयक बोलनाई
हँ शुरू मे गलती अवश्य हो मुदा धीरे धीरे सुधार सेहो होइत
बिलकुल जे बोलत से सिखत जे चुप रहत ओकर प्रगति धीमी भागि जायत
हँ एकटा बात हमरा आरो नीक लगैत अछि
की बात
जखन हम अपन पुरान गलती लिखिक कयो देखैत छी तखन बुझाइत छै जे आइ हम पहिने से कतेक सुधार कैल चुकी छ
वाह ई तऽ बहुत उपयोगी आदत अछि एहि से अपन प्रगति सेहो दिखाई देत अछि
बिल्कुल काली हम अपन एक पुरान कॉपी देखैत छलु हम
फेर कि देखलु
पहिली बेर लेखक लिखल लेखमे बहुत त्रुटि छल मुदा बादक लेल सब पीड़क बुझल जे अभ्यास सब बहुत सुधार भेल
बिलकुल ई देखबैत अछि जे निरन्तर प्रयास हमेशा परिणाम दैत अछि
हँ हमरा लगैत अछि जे शिक्षकक भूमिका सेहो एहिठाम महत्वपूर्ण होइत अछि
अवश्य जो शिक्षक केवल गलती गिनावति मुदा सुधारक उपाय नहि बतावती त विद्यार्थी हतोत्साहित भए सकैत छथि
सही कहली गलती देखबाक संग संग सही दिशा देवाक देखबो जरूरी अछिई
बिलकुल प्रतोत्साहन और मार्गदर्शन दुनू आवश्यक अछि
काल्हि एक बुजुर्ग कहैत छलाह जतबा पैघ अनुभव ओते बेसी पुरान गलती
ई बात सुनयमे मजेदार जरूर अछि मुदा सत्य सेहो अछिए
हँ कियाकि अनुभव एक दिन मे नही बनेत
हँ अनुभव समय मेहनत ओ अनेक सिखक परिणाम होइत अछि
एकटा बात हमरा आरो बुझाइत अछि जे गलती करबाक बाद स्वयंके माफ करनाइ सेहो जरूरी अछि
बिलकुल जो व्यक्ति हर समय अपन पुरान गलती पर पछताबैत रहत तो ओ आगे कोना बढ़त
सही कहले पछतावा सीमित होना जरूरी सिख जीवन भरि संग रखबाक चाही
ई तऽ बहुत गहरी बात कहलियै
हँ काली हम एक प्रेरणादायक कथा पढ़लौ
कोन कथा
एक कुम्हार बार बार माटी के घरा बनाब त छल शुरू मे कतेको घड़ा बिगड़ैत छल ओ तऽ अभ्यास करैत करैत ओ एहन सुन्दर घड़ा बनबए ल जे दूर दूर से लोक किनबाक लेल आयब लागल
ई कथा स्पष्ट करैत अछि जे कुशलता अभ्यास ओ गलती दुनूक संग विकसित होइत अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे धैर्य नहि रहत तो व्यक्ति आधा बाटे हार मान लेल
बिल्कुल धैर्य सीख ओ निरन्तर प्रयास ई तीनू सफलताक आधार छथिन
हँ कहिएक बच्चा गिनत गणित प्रश्न हल करके छै
थे
पहिने उत्तर गलत भेल मुदा शिक्षक ओकरा फेर से सोचबाक लेल केलनि
ओ फेर
दोसर प्रयासमे ओ सही उत्तर तक पहुँची गेल
बिलकुल ई देखबैत अछि जे सही मार्गदर्शन बतेलाह से